की हाल? अहाँ ठीक छी?
हँ हँ हम ठीक छी। अहाँ?
हँ ठीक छी।
और सब कहियौ? अहाँ कतऽ सँ भेलियैऽ
हम भेलौं मधुबनी सऽ-
की कहलियै?
हम मधुबनी स और दीदी अहाँ?
हमहूँ तऽ मधुबनीये सँ छी सोहराय गाँव
हँ हम चितही गाँव सँ छी।
अच्छा आर कहियो तखन?
तखन तऽ ठीके छैय अब गाँव घरके तऽ पताये अइछ कत्ते गर्मी पड़ैइ छैय इम्हर।
आँय
बहुत जादा गर्मी पड़ै छैय एम्हर।
हँ से तऽ छैहे गरमी
हूँ बहुत गर्मी पड़ै छैय एम्हर।
नाश्ता भ गेलैय?
हँ भऽ गेलै नास्ता खानो भऽ गेलै।
खानोऽ खा लेलियै।
हँ- हँ- आंहा के भऽ गेल?
हमत- हमर तऽ शादी भऽ गेल छै न तऽ हमरा जे बौआ हमरा कनि
हँ बहुत परेशान क- हँ जाय छी। और सब बतबियौ दीदी।
हं तऽ वैऽह नहेलौहेँ तकर बाद पूजा- तूजा केलौहें, बौआ के नहेलहुँहेँ
अच्छा।
फेर बौआ के खुएलौहें।
घर पर सब ठीक छथिन?
हँ हँ सब ठीक छैय। सोहराय गाँव नेैय चिन्हैय छियै अहां?
चिन्है छियै, केम्हर छैय लेकिन इ? सुनने छियै, हँ हँ पण्डौल
पण्डौल सँ दू किलो-मीटर पीछा छियै। बजार हमर सबके पण्डौले पड़ैयैऽ।
अच्छा गेल हेबै, याद नैय हेतै।
अच्छा, अहाँके शादी नैय भेल यैऽ से?
नैइ- नैइ हमर नैय भेल अइछ एख्खन।
पढ़ाय करै छियै?
हँ हमर ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ गे-र रहल अइछ अखन भऽ गेल अइछ। और हम बच्चा सबके ट्यूशन पढ़ाबै छी फ्री मे।
फ्रीमे?
हँ -हँ-
अच्छा तहन तऽ बढ़ियां अपन शिक्षा दऽ रहल छियै। हेबाके चाही की देखै छी। यै अपन सबके मिथिलांचल मे पाय द्वारे बच्चा सब पैढ़ नैय पाबै छैय।
हूँ सेहा छैय।
आहाँ केना जुड़ल याऽ?
हमर दीदी जोड़लेैथ हे हमरा।
अवनती दीदी?
अव नैय- नैय पूजा दीदी हुन अवन ती दीदी पूजा दीदी कि ननैद लगथिन।
अच्छा आहाँ ओ जे बिहारी जे छथिन तिनकर साली-ताली लगबैन?
नैय -नैय-नैय ओ हमर भाए लगथिन।
आवनती दीदी आहाँके के लगता?
ओतऽ रिलेशनमे अैब जाइत छथिन बहुत दूरके रिलेशन मे।
अच्छा हमरा आओर सब ठीक। हमरो सबके हमरो चौरी गाँव यऽ जे ओ हमर नैहर भेल।
अच्छा ओतऽ हमर दीदीके शादी भेल छै।
हँ तऽ हुनकर हसबैंडके अथी-कथी नाम छैन बिहारी नाम छैन न?
बिहारी नाम
नहि असमीक के किदेन नाम छैन? अशनि ने हँ अशनि नाम छै ने ह एगो हुनकर चाचीके बेटा छथिन न हुनकर नाम मीनाक्षी नाम छैन हुनकर कनियाँ के बिसरि गेल छलियऽ।
ओ दोसर गोटा छथिन हुनकर नाम पूजा छैन।
हँ-हँ आब हम चीन्ह गेलियै
अच्छा ओर कहियो दीदी की सब भऽ रहल छै?
अहीँ कहबै ने मधुश्रावणीमे अहाँके गाँवमे कए गो लड़की छै तै बेे।
छथिन दूटा, तीनटा आब देखियौ की करथिन एथिन कि नैह एथिन।
अच्छा एखन तक से एबो नहि केलथि हँ।
नहि एलखिन हँ। हमरा घरमे नैह छथिन गाममे छथिन।
मोन बड्ड लगैत रहै छै।
बहुत ज्यदा मोन लगईत होइ छै।
हमरो तऽ पिछले बेर मधुश्रावणी भेले।
अच्छा एन्जॉय केलहुँ कि नै?
इन्जॉय तऽ बहुत केलहुँ अपन गामवमे हमसभ रयाम
के इ रहे छै ने कनिक सहऽ पड़े छै तय लऽ क कनिक केऽ
नहि-नहि हमर सासुरमे नियम छै हमर सब के नियम छैन से दिनमे मतलब पूजा पाठ होइ छै न।
हँ-हँ
पूजा पाठ कऽ कऽ अरबा अरबैन हमसभ खा सकै छियै।
अच्छा
तकर बाद सूर्य डूबयसँ पहिले दूध-तूध पी लिअ, राइत मे नैह कर सकैत छी।
हँ हमरो सभ के एतहि एनाहिते होय छै सेम।
हँ मतलब कते गाँवमे होइ छै अहाँके। सहऽ पड़ै छै दिन राइत बुझलियै?
हँ
आ कतेक ठन नय सह ऽ पड़े छय
सभठमके सभ रंग होइ छै ने से बात। सभके अपन अपन छैन। हँ
केते ठाम अहाँकेँ नहि सहय पड़ैत छै।
हँ -हँ
हमरा तऽ अहाँके मधुश्रवणीमे छओ महीनाके बौआ छलै पेटमे।
अच्छा
तऽ तैयो हम तऽ घूमय फिरै लए जाइ छलहुँ हां।
बहुत मजा अबै छै।
एकटा तऽ उएह पाबैन छियै अपनासभके जे लम्बा चलै छै सभसँ ज्यादा।
हँ से तऽ फेर अहाँके जरौर पाबनि भेल।
अइ मे एक साल तक अहाँके पुजिते रहलहुँ।
पूजिते रहलौ। हँ तऽ ओहिमे घूमऽ नहि ने जाय छियै से बात।
हम अपन सासुर मे भेजने छी।
घूमऽ जाय छी तहि दुआरे ज्यादा मजा आबैत छैय ओहिमे।
हू हू देखियौ अपना सबके तऽ सभ गोटाके देलीइथ हँ मौका ई मौका पीछाँ नहि जाय देबै सब गोटा मिल कऽ आगाँ सँ आगाँ बढ़ाबैके छैय।
बहुत भाग्य के बात छैय मिथिलावासी लेल गर्वके बात छैय जे एहन भेलैये एखन।
हँ
बहुत गर्वके बात छैय जखन भेलैये
हँ से बात तऽ छैय। जे मिथिलांचल मे भऽ गेलै से आन ठन थोड़बे छैय।
नहि -नहि
मिथिलांचल जेकाँ कतऽ भऽ सकैये? मिथिलांचल जकाँ कतय भऽ सकैये? सभठाम के सभ रंग छैय अपन अपन। मिथिलांचलके अलग छैय।
हमर बौआके लऽ जायब?
हँ दऽ जाउ ने।
बड्ड बदमाश छैय, एको बेर नीचाँ मे नहि रहत।
अच्छा
खाली घुमतै।
हमरा तऽ बहुत नीक लागैयेलिये भेज दिय। आउ की लेबऽ लेल।
हँ हँ आबि सकै छी अखन नाम हम रख सनाया रखने छी।
बहुत नीक नाम अछि।
आ ऐकर पपा प्राकृति कहय छथिन्ह।
अस्छा।
हे देखही मासी की कहय छथुन्ह। गन्दी लड़की तू बदमाश छिही एक नमरके।
हेलो।
देखियो लड्डू कहय छैठ लड्डू। ई बड़ बदमाश ऐ, एकरा किछो एकरा चीजी नहि देब। हं अहाँके चीजी नहि देतथ।
बात करै छथिन्ह।
की कहलियै।
बात करै छथिन्ह हँ-हँ-हँ।
अगर अहाँके छह सेप्टेम्बर क एक साल पुरबे करतय।
अच्छा एखन बजय नहि न छथिन्ह।
नहि -नहि एखन नहि, बस कखनो माँ टा कहै छै।
अच्छा।
बस, अखन साल नहि ने लगलै हें।
हँ हँ।
की कहलियै।
हँ सेहो बात छै, साल नहि लगलैए एखन, एखन तऽ गुरकैत हेथिन न।
हँ गुरकैत छै, बैसै छै, और किछो किछो पकड़ि कऽ ठाढ़ हेत।
ठार होइ छथिन।
हँ इहे सब करत।
हुं अच्छा।
अहाँ अकेले बहीन छिय।
नइ हम तीन बहिन छी एक भे छी।
अहाँ पैघ छी कि सभसँ छोट।
पैघ छीय।
अच्छा। तखन और सब कहियो।
और सब तऽ ठीके छै गाँव सबके बुझ ले अछि हँ सब ठीक छथिन घरपर।
मम्मी सब खाना खा लेलथि।
नहि एखन नहि खेलखिन हँ, एखन नहाइ सुनाइत हेथिन।
हँ से तऽ छै एखन तऽ पूजा तूजा करै के टाइम छै आ एखन अहीं सब के आजादी अय मारि लिए।
हे- हें- ह
आययो आबि जाउ दीदी आययो मारब और बौआके हम राखि लेब।
ऐ मौसी लग जेबही सनाया, बजबै छथिन मौसी तोरा।
एक दिन एक दिन नहि झेल पेबय एकरा अहाँ।
तनी में झेल लेबे।
आँ
झेल लेबै, झेल लेबै बच्चाके कोनो झेलय पड़ैत छै।
हँ-हँ खाली घुमू-घुमू करतै।
ह घूमू-घूमू देखतइ
तखन अहाँ एखन शादी-तादी नहि करबै?
नहि-नहि एखन नइ।
हँ-हँ एखन अहाँ मतलब पढ़ाइ पूरा करबै नइ।
हँ एखन पूरा करयके छै अखन, आओर किछु करबाक छै।
ऐं
हँ-हँ अखन नइ करबै अखन बहुत टाइम छै।
किछुके तैयारी में छियै?
तैयारी अखन फिलहाल छियै नहि लेकिन करबै।
हम्मर मोन अछि जे बिजनेस करू पप्पाके मोन छनि जे गवर्मेंट जॉब करू।
अच्छा
ताहि दुआरे किछु छै एखन। अखन टाइम छै शादी मे बहुत हँ-हँ लेकिन पहिले इ बिजनेस तऽ राखनेे छी कहियो नहि कहियो।
हूँ
आओर सभ कहियौ तऽ दीदी कीसभ भऽ रहल छै। जीजू ठीक छथिन? जीजू ठीक छथिन?
हँ ओ तऽ गुजरातमे छैथ।
अच्छा
ओ डाटा इंट्री के काम करै छथिन ना।
अच्छा-अच्छा
प्रारथनो ठीक छै ऐँ नहि हमर सास ससुर आ एगो दियर छथिन ओहो अखन अहाँके बी एड कऽ रहल छथिन।
अच्छा।
अखन हमर बौआ छोट छै ने तैं हम नहि गेलियै।
अच्छा एखन तऽ छै एकटा टीचर के निकालू तऽ बी पी एस सी करऽ पड़ैत छै। बहुत मगजमारी भऽ गेलैए।
हँ से तऽ छैहे लेकिन ओ मतलब हर कोइ सरकारियो नौकरीके जेना बी पी एस सी एक्जामसभके दैत छथिन। एगो एग्जाम अहाँके। तेरह से चौदह दस एगारह तारीख के तऽ भेल छलै न ऐ बेर। सुपौल गेल छलखिन हें।
अच्छा
एँ।
ठीके छनि भऽ जेतै।
हँ मेहनत तऽ कऽ रहल छथिन आगा भगवान करथिन।
भगवान नीके करथिन भगवान की कहैत छथिन बस मेहनत करैत रहू। पाछा तऽ हम छी ही।
तखन आओर कही।
एखन तऽ सभकिछ ठीके छै बस गाँव घरमे इएह छै जे बहुत ज्यादा गर्मी छै।
की कहलिया?
बहुत ज्यादा गर्मी छै भैर गाँव घरमे एखन।
ई ओहे नऽ आइ आब के।